हेलो
हेलो
की हाल समाचार छै
ठीक छै
कर छै
हँ
ईसभ कि रहल छियै
पछ ने
अच्छा खाना पीना ल रहाै
हँ भऽ गेलै
हमर आवाज कलियरजइ हय
हँ
अच्छा तब कीसभ चलि रहल छै दिन दुनिआँमे
किछो नहि चलि रहल छै
किछु तऽ चलैत हेतै ने
नहि किछो नहि
हम जाइ छीियै घूमय एक जगह
अच्छा
हँ घूमय जाइ छियै ठण्ढा परदेश ओकरा कहल जाइ हइ अ जो गर्मी लगे है त ओ त ठण्डा पतल रह जाइ ल जाा पत
अच्छा
हँ
हम तऽ ई दुनिआँसँ एतेक ई दुनिआँ झूठ भऽ गेल छै ने एते कि केकरो आदमीपर भरोसा कयल ई दुनिआँमे बड गलत चीज भऽ गेलै
ई बात तऽ छैल जाय कलियुग
से तऽ छै चलियौ लेकिन सामनेवलाके सोचयके चाही
हँ च कहलियै घ क ल जी रहल छियैऐ सेे सभ ह
क चलेज कर पड़ै अपना कोइ ककरो दबा करैके ओ जबाना गेलै अहाँ अगर ककरो साथ छियै तऽ अहाँ ओकरो खुशी देखियौ अहाँ अपो खुशी देखियौ ओहि हिसाबसँ रहलियै अहाँ ककरो चाहबै कि नहि अह आइ फन देख कि कतहु आँखि बन्द कऽ के रहय के हैय से लेना ह
हँ नहि आओर सब बतैयौ
आवाज जाइत छल अभी कि नहि
आबैछै बताउ हमर तने मूड ऑफ वाटे
मूड ऑफ एनाहिते होइ छै आदमीके भर बिरिया क ठीक भऽ जाइ छै गर्मीमे बिड़ियामे कान घामी ने रहै छै ह कि बताउं अहाँ के हेलो
हँ ब ताउ अहाँ के दिन दुनिया कैसन चलि रहल छै
एक नम्बर चलि रहल छै
हँ तऽ अहाँके एक नम्बर चलबैकेत
हँ मजा है जिन्दगी जियैमे बहुत
आहेंके सही छै
एकदम एकदम
आइ हमरो मनके बड्ड सन्त सन्तुष्टि मिल गेल सभकुछसे सन्तुष्टि मिल गेल सभकुछसँ सन्तुष्टि आज हमरा भऽ गेल
बड नीक बात छै तऽ ज सबकुछ सन्तुष्टि भऽ गेल तऽ ऐ सँ नीक बात की हो सकै छै ककरो लए एगो आदमी के सबकुछे से सन्तुष्टि मिल जाइ है ऐसन एक बात से तऽ कहियौ अहि
सेहै ने आइ आइ काल्हिके दिन जमाना एतेक खराब छै ने कि
कलयुग छै कलयुग
ई अहाँ से अहाँ जेकरासे बात करब ने अहाँके पते नहि चले कि ओ पीठ पीछे अहाँ के बारे मे की बात करै छै
हँ अहाँ ह बस तऽ अपन सुरक्षा स्वयं कल जाइ ह ह हम दोसरके बात मे नहि आबैलै बुझलियै अब आज के मोट बुद्धि के आदमी तऽ उ ठीके कनि ठीक
ई तऽ मोह मायाके चक्करमे दुनिआँ आओर सभ बताउ अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना भ गेलै
की की खाना खयेलियै अहाँ
रोटी सब्जी ऊपर स दुध एक गिलास समझलिय आ
हँ हम बुझी गेलेलियै
हँ आओर कहियो
सब ठीक अहाँ अपन बताउ
हमरो सब ठीक छै बस मन करै दस हजार रुपआ रहितय पाँच हजार चल जेतए पर पाइये नय छय कतय स एतय दस हजार रुपया
हँ अहाँके दोस्त तऽ बड्ड नीक छै ने अहाँ ओकरासँ माँगम तऽ ओ अहाँके जरूर देत
दैए रहल छै ओ
ह काहे नहि देत काहे नहि देत देत अहाँ के से बुझिहो ना तऽ सुनबै केलिये या असाबाद कह नहि देत
ओ कहल क अच्छा बीस परसेंट कम लेंगे तुम से हम दस हजार के आठ हजार देखियऔ हम ह करियए फेर
काहे उ अहाँ से दस हजार के ई नहि होइ सकै छै कि ओ अहाँके छोड़ि देत एक्को रुपैआ नहि लेत बीस परसेंट की भइ छै
बीस परसेंट नहि लऽ रहल छै औहो बहुत छै
तऽ ओहोँ तऽ अहाँके साथ जायत ने
ह
ओ तऽ अहाँके चिप से वहाँ उ अहाँके साथ पड़ल रहत तब तऽ हम तबसँ तऽ हम जानै छी सभ बात
हँ हँ
आओर सब बतैयौ अहाँ कुछो बजैत छी नै
हम नहि बाजि रहल छियै अहाँ सुनिये नहि रहल छियै
गाँधीजी के पूरा नाम की छेलै पता हे
नहि हमरा कुछो नहि पता छै
कहिये पता रहत गाधीजी बियाह केयने छलै कि नहि
अहाँ बतैयौ न न अहाँ कए गो बियाह कयले छी कथी कथी छोड़ु छोड़ु नहि हम तऽ मजाक करै छी अहाँ
मजाक कैले करबै अहाँ हमरा सँ कोनो अहाँ हमर साइर थोड़े न छी मजाक करबै कि
तऽ उ दोस्त मजाक करी न अहाँके साइर छी सा ठीक कहली न
ठीक कहलीय
आओर सभ सुनाउ अहाँके की कहै छियै अहाँके कदम के जूस केना लागै छै
कदम जूस पहिले बेर सुनबे क लिय कदम के जूस बेल के जूस पीने छियै गन्ना के जूस पीने छियै आम के पीेने छियै सन्तरा के पीनै छियै मौसम्बी के पीने छियै अनार के पीेने छियै लीची के पीने छियै लेकिन कदम के देखने छियै गाछ वृक्ष सभ कुछ लेकिन जूस नहि पीने छियै
अच्छा अहाँ नहि पीले छी कदमके जूस
नहि
अहाँ ने एक काम करब ओ जूस निकालि के अपन दोस्तकेँ पिया देब
कदमके कदमके
हँ कदमके
ठिक कदम केहन होयहै देखैमे
हमरा नहि पता कुछो
तऽ जूस केना पी ले लिय
अहाँकेँ हम बाइदमे बतायब कैसे पी लेली ह
बइदमे
हँ
हँ सेहो ठीके बात छै बइदमे बताएब
हँ से तऽ बात छै ठीके छै सब ठीक
ह्म
मस्ते
हँ